ओ।
की हाल चाल।
ठीक छै अपन बाजू।
ठीक छै हमरा गोर ल गोर लागै के तऽ आब काजो नइ अछि।
हँ हँ।
आओर सब कीसभ होइ छै खाना पीना भऽ गेलै।
हँ हँ खाना पीना भऽ गेले अखने खेलहुॅं हें। भात दाइल अल्लू परवल कठहर के आठी के। सब्जी प्याज दऽ कऽ ओहिके बाद। आलू के चोखा चिप्स पाप पर आ लास्ट में दही खेलौं हें दही बिना तऽ खेनाइ के अंते नइ होइ छै।
हमहुँ सब खेलौ हें।
जलखइ मे केने रहौ परोठा झुमनी के भुजिया फेर एखन खेनाइ भेटले त मि। अा भात राहड़िके दालि तकर बादसँ अल्लू कटहर। के सब्जी आओर पापड़। आओर कथि कहै छै परोड़ के जे पका कऽ। चटनी हैय से आ उपर स दू टा कलकतिया आम। से मोन एकदम बुझाइए गदगद भऽ गेल एकदम खा कऽ मन
एखनो तक एखनो तक अहाँसभ दिश कलकतिआ आम अइछै यौ।
हँ हमरा सबदिस मालदह तऽ आब खतम भऽ गेल लेकिन। कलकतिया हमसभ कलम अपन हमर कलम जे अइ ओहिमे सँ। पाँच छओ कैरेट कलकतिया तोइर क अनने रहऊ। इएह सब अब धीरे धीरे पाइक रहल छै तऽ। लोको सबके देलियैन हे अपन परिवार के जे आदमी सब। तिनको जे मतलब रिश्तेदार हथिन तिनको सबके देलियैन हें अपनो घर में रखलहुं हें।
अपनो खाय छी कनि जे घर पर कियो एलथि बच्चा सब।
एखनो तकऽ कलकतिया आम छैहे। कलकति आमके सीजनके शुरूमे तऽ लोक कहैत छै जे कलकतिया आम। सभसँ बेसी खराब होइ छै कलकतिया आम मे टेस्ट नइ होइ छै। लेकिन लास्टो तक तऽ कलकतिए आमसभ जे घरमे देखियौ ताहि घरमे। आमक सीजन में सबस लास्ट मे लोग कलकतिेये आम खाय छै शुरू मे कलकतिया आम के केओ पूछ तो नइ छै। आ ओहिके बाद जखन आमके समाप्तन होइ छै तखन सभके घरमें कलकतिया आम। ओ बोरा पर नार। द क पुआर द क पाल पर पकायल जाय छै।
हँ कलकतिया आम देखियौ कलकतिया आम गछपक्कू स नीक रहैत छै पालेपरके। लेकिन। कलकतिया आम शुरू मे लोकसभ एहि दुआरे नहि खायए चाहैत छै किय तऽ कलकतिया आम मे जे। कोसाइत छै ने ओ लेट से कोसाइत छै जबकि मालदह ज कृष्ण भोग बम्बई और जे सब हो य जर्दा ई सब। ई सब आमसभ ने जल्दी कोसा जाइ छै ताहि कारण ई सब जल्दी पाकि जाइ छै और ई सब आम जे छै ने से सब गाछेमे पकैत पकैत छै ने तऽ ओ तहने नीक लागैत छथि लेकिन। कलकतिया के ल कलकतियाके बात अलग छै कलकति कलकतिया जे छै ने ओहिमे लेटसँ कोसाइत छै ताहि कारण ओकरा लोक सब लास्टमे खाइ छै आओर कलकतिया आमके स्वाद जे छै ने से बुझौ तऽ मालदह के बाद सबस नीक जे आम हय के कलकतिये छै लोक सब के ने नीक लागे छ ओ अलग बात छै लेकिन कलकतिया में हमरा बड नीक लागैया और हमर सबके घर के आगा मे।
दूएटा चीज बेकार पाकल नीक होइ छै एकटा तऽ गाछपक्कू नीक होइ छै। आ एकटा जे पाल पर दऽ क पकायल जाइ छै जे।
नहि नहि गछपक्कू नहि निक है छै गछपक्कू नहि निक है छै गछपक्कू नहि निक है छै।
ठीकठाक छै मतलब पाकल रहै छै। तैयो अन्दर से खट्टा अपन रहिते छै लेकिन पाल पर जे पकायल रहे छै ओ एकदम प्योर पकल प्योर मीठ रहै छै।
हुं सएह हम तऽ उएह बात तऽ अहाँके कहि रहल छी तऽ अहाँ कहि रहल छियै जे अथि कहै छै गाछमे पाकल नीक होइत छै लेकिन गाछमे पाकल ओतेक बढ़िआँ नहि होइत छै। जबकि ओकरा घर मे लोक सब रखलक तखन जे पाकल ओ आम के स्वादे अलग होइ छै, ओहेन आम अहाँके मालदहो नै लागत खाय मे, जेहन अहाँके घर मे पकलाहा कलकतिया जे लागत नीक। ओहेन अहाँके बम्बइयो आम या मालदह, कृष्णभोग, जर्दा, ई सब ओहो सब नीक आम कोनो नहि रहे छै, बुझि गेलियै ताहि कारण जे हम कलकतिया के बाते अलग छै जखन आम के सीजन खतम हुए लागै छै।
हुं।
और सभ तखन कहियौ अहाँ सभके काल्हि तऽ हमर सभके भोज जे रहय ताहिमे तऽ की कहू आइटम पर आइटम रहै, काल्हि हमरा सबके एकादश के एकटा भोज रहे ओहिमें
तु हो सब दिस से काज केलक हें हमरो सब दिस काज पाँच सा बजरंग बाबा छथिन हमर सबके गाम के, बाबा नामी गामी छलखिन हुनका सब गाड़ी सर्विस छलनि ने मतलब सुगुना गाममे पहिले मतलब अगर केओ अमीर रहै सभसँ पहिल अगर ककरो नीक घर आ ओहि में दुमंजिला बनल छै तऽ ओ बजरंगे बाबा ते बनल छै ने आ बजरंग बाबा बहुत सरकारी नौकरी वला हुनकर बेेटो सब खूब कमाइ छथिन। भोज केने छलथि हे से एकदम मस्त भोज केने छलथि हे, आइटम पर आइटम एहन भोज मे एगो एहन चीज छले जे कतहु नहि खेने छले, भोज मे छले भात, दालि, अल्लू परवल सबके सब्जी एकदम, डालना मस्त बला फेर सजगन भुजिया, साग के भुजिया ओहिके बाद कदीमा भुजिया, ओल के चट चटनी, परोड़ के तरुआ, खमहर के तरुआ, केरा के तरुआ फेर बर भऽ गेल गेल तकर बाद तिलक आय त फेर ओहिके बाद छले बड़ी, फेर ओहिके बाद लालमोहन छले, फेर राजभोग छले तहन ओ दही के छलकैत काट वला की कहे छै कटुआ दही छल एकदम मटक बड़का बड़का मटकुरी मे दही पौरल छले ओ मटकुरी महक दही के टेस्टे अलग छले
हँ तऽ हमरो सबके लगभग वैह आइटम रहे लेकिन हमरा सबके ई रहे जे पहिले हमरा सभके सकरौरी चलल तै के बाद कथि कहै छै लालमोहन आ रसगुल्ला गुलाब कहै छै राजभोग, खाजा, लड्डू इ सब
नै नै हमरा सबके सकड़ौरी नै रहै बाँकी जे आइटम रहै से एक नम्बर रहे।
खाजा लड्डू रहे की?
नै नै हमरा सब मे खाजा लड्डू नै रहे।
लेकिन उत्तम होइ छै भात दालि के भोज मे उत्तम होइ छै खाजा आ लड्डू आ पूरी तरकारी के दिन उत्तम होइ छै लालमोहन रसगुल्ला ई सब। आ भात दालि के दिन उत्तम होइ छैय, सकरौरी खाजा लड्डू।
खाजा लड्डू के बाते अलग छैय खाजा लड्डू के मतलब बराबरी कहियो रसगुल्ला लालमोहन नइ कऽ सकैयऽ आब, खास कऽ अपन सभके जे मिथिला में जे हइ छैय नऽ कहैय छैय खाजा लड्डू जे बनायल जाय छैय ने ओ शुद्ध अप्पन घर कें देशी घी में बनायल जाय छैय तैइ कारण ओकर स्वादे अलग भऽ जाय छैय नइ तऽ अहाँ देखैत हेबैय दोकान सभ में बाहर सभ में जे बनायल जाइ छैय नऽ ओ सभ डालडा दऽ कऽ बनायत रिफाइन दऽ कऽ बनायत।
तेल में बनायत तइ कारण ओकर स्वाद ओहेन नइ रहैय छैय जेना घर के मतलब कथी कहैय छैय खाजा लड्डू सभके
लोक के अगर ओहेन सुविधा रहला हलुवाई नीक पकड़ायल रहल तऽ ग्रामीण कहलक जे हँ, हलुआई ई नीक छैय एकरा से खाजा लड्डू बनबाऊ। मेन की होइ छैय नऽ अपना सभ में लोक ओ जिनका पास पैसा रहैय छैय हुनका अकॉर्डिंग खर्चा या हुनका अकॉर्डिंग खाना नइ राखल जाइ छैय मतलब हुनकर तरह सँ नइ राखल जाइ छैय ग ग्रामीण कें जे मोन रहैय छनि ओय तरह सँ राखल जाइ छैय तइ दुआरे अपना सभ में केओ जे मड़ै छथिन तिनकर पाँच दिन के बाद बैसारी होइ छैय। ओ बैसारी में बताएल जाइ छैय, दस आदमी गेलथि बैसलथि हुनका तऽ ओ सभ पुछलथि जे अहाँ कई प्रकार सँ खर्चा करबै अहाँके की मोने बिखोसर श्राद्ध करबै। कि पञ्चदाने श्राद्ध करबै तइ हिसाब सँ कहू जे अहाँ की श्राद्ध करबै तऽ ओ अपन खर्चा बतेलथि जे हमरा ई तरह ओत्ते पाइ अछि हम एते पाइ खर्चा करब। तइ हिसाब सँ लोक बतेलथि कि हँ हँ ई बना लिअ ई बनवा लिअ। तऽ तइ हिसाब सँ बनेलक तऽ ओ
हँ देखियौ से नइ हइ छैय। उ देखियौ कोनो भी काज जे कएल जाइ छैय तऽ
ग्रामीण गाम में रहैय छैय लोक
सुनू न, अरे सुनू न हमरो बात तऽ सुनियौ कोनो भी काज जे गाँंव सभ में हइ छैय ने ओ देखियौ अकेला मोन सँ नइ हइ छैय किएक तऽ ई जे ककरो कोनो मतलब बर्खीेये भेल या श्राद्धे भेल ओ पूरा ग्रामीण के काज जइ मे सभ गोटा सहयोग दै छथिन सभ गोटा के ओ काज रहैय छनि तइ कारण जे देखियौ भले ही पाइ दै छैय घर बैया लेकिन काज जे करबा काज करैय छैय टोले के लड़का सभ टोले के मतलब बूढ़ पुरान सब। तइ कारण सभ के बैसार हइ बैसार मे सभ सँ पूछल गेल पहिले घरबैया से पूछल जाइ छैन जे अहाँ की केना की करबै तइ के बाद गाँव वाला सभ विचार केलक। तऽ ई सभ चीज देखियौ ई सभ चीज अहाँकेँ अपन मिथिले टा मे भेटत आओर कतहु नहि भेटत कियाक तऽ बाहर सभमे लोकके एक दोसरसँ किछो मतलब नहि रहैय छैय अहाँ अप्पन किछु करैय छी तऽ अहाँके अपन काज अछि हम किछु करैय छी तऽ हमर काज अछि। आ गाँंव घर मे एना नहि छैय गाँंव घर में सब एक सनेे रहल दस आदमी एक जगह बैसल। दस रंग के गप केलक ऐसे ई अइछ जे गाँव के वातावरणो बहुत बढ़िआँ रहैय छैय। सभ सँ मेल मिलाव रहल, कोनो भी काज भेल तऽ सभ आदमी मिल कऽ काज केलक तऽ ई सब चीज अहाँके अपन मिथिले मे भेटत ब खासियत छैय मिथिलाके, मिथिलाके प पाबनि जे मतलब धरती छैय तकर एतुक्का जे संस्कार एतुका जे संस्कृति छैय देखैत हेबै जे अपना सबके अपना सब त आब ओते नहि कऽ पाबै छी लेकिन बूढ़ पुरान जे अपन बाबा अपन सबके बाबा पप्पा दादा सब जे सभ रहथिन हुनका सभके देखबनि एखनो ओसभ कुर्ते पहिरतैथि ने की जीन्स शर्ट ईसभ पहिरतैथि। कुर्ता पहिरलथि, धोती पहिरलथि गमछा अहाँसभ हुनका देह पर देखबे करबनि हरदम आओर अपना सबमे इहो चीज छैय जे मतलब कि बूढ़ पुरान सबके जे मतलब अपन संस्कार ओसभ अपन धिया पुताके अपन से बेटा सबके पोता सबके नीक- नीक संस् कारो रहै छैन तैं देखबै जे आओर जगहके ओहेन मातृभाषा ओहेन संस्कार, ओहेन संस्कृति नहि रहैत छैय जेहेन कि मिथिलाके बच्चासब के मिथिलाके आदमी सबके रहै छनि ताहि कारण जे छैय ने मिथिला देखै छियै मिथिलाके मतलब एतेक ओ छैय नाम छैय मिथिलाके पूरा विश्व नापमे नाम छैय आ मिथिलाके जे छैय ने मिथिलाके मिथिला पेंटिंग मिथिलाके खा- पान एतु
मिथिलाके मिथिला मिथिला में माछ म खान सब फेमस छैय। पान, माछ, मखान मखानोके सीजन अछि मखान तखान फड़ल अछि कि नहि हमरा सबके दिश त की कहैय छैय पहिले तऽ अपने हमसभ मखान रोपैय छलियै हमर सभके बाबा अपने की कहैय छैय मलाह, मलाह राखि कऽ अपने सब मखान करैय छलखिन हे ओकरा मल्लाहके कहै छलखिने बाहरे लए मखान ओसभ बहारि बहारि कऽ दै छलेय लेकिन आब की छैय बाबा सभके जेनेरेशन मे बाबासभ करैय छल खिनहे पप्पा सब आब हमर सबके हुनका सभके एतेक बुझले नहि छनि ताहि दुआरे ओसभ करिते नहि छथिन आ बाबासभ करै छलखिन हेँ त आब की करतै त आब जे से मलाहे सभके राखय पड़ै छैय त अदहा बटाइ कऽ क तखन हमरा सबके मखान दै य छैय त हमरा
देखियौ अपना सभमे की होइ छैय ने देखियौ अपना सबके जे अपन संस्कृति छैय अपन सब किछु काज जे अपना सब पहिलै करैय छलै एना दाउने कोनो चीजके गहुँम चाउरके करबाक रहल त पहिले माल जालसँ लोक करै छलैये। पहिले लोक माछ सब अपन पोखरि मे माछ अपन पोखरि मे रखलक ताहिके बादसब
जे मतलब कोनो भी काज भेल त पहिले लोकसब अपने करैय छलैये लेकिन आबक आदमीसभ ई चीज अपन संस्कृति अपन जे काज सब अपन संस्कृति कृति अपन जे काज सब होइ छैय ओ सब नय करय चाहैत छैय दोसर देश दोसर देश विदेशके कोट पेंट पहिरनाइ जींस पेंट पहिरनाइ ई सब चीज लोक सब प्र पर पड़ छै ताहि काल ताहि दुआरे देखैत हेबै ने जे एखुनका जे आदमी सबके। कोनो भी काज नय आबैत छनि जेनाकि अहाँ देखबै जे कहबनि हुनका जे धाने रोपय ल जाउ तऽ नय हेतनि नहि कयल हय छनि किनको नहि हे छनि क हमरा की कनको नय होइ छनि कैल अहाँ कहबनि जे जाउ कनी कथि कहै छै जे पहिले जे म मतलब माल जाल से लोक खेत जोते छले से कहबनि करे ले सेहो नय होय छैइन। छ बहुत आदमी के कयल तऽ ई सब देखियौ अपना सब आब।